नमस्कार जी
नमस्कार नमस्कार
सब ठीक छै ने
हँ सब ठीक छै अपन बताउ
हँ सब ठीक छै
ओ आज हम एकटा विषय पर चर्चा करय चाहै छी
बिलकुल
काल्हि हम सोचै छलु जे पहिल बेर सरकारी कार्यालयमे अपन जरूरी कागज बनबाक अनुभव हमरा लेल बहुत रोचक आ सुखी सँ भरल रहल
बिलकुल सही कहलियए पहिल बेर सरकारी कार्यालय जायब अधिकांश लोक नव अनुभव होइत अछि कियाकि ओतेक प्रक्रिया बुझनाइ सेहो आवश्यक होइत अछि
हँ पहिने हमरा लागैत छल जे सरकारी कार्यालय काज बहुत कठिन होइत मुदाऽ जखन स्वयं गेलहु तखन धीरे धीरे सब प्रक्रिया बुझब मे आबैत लागल
ई स्वाभाविक छी जो सही जानकारी पहिनहि भटी जाय तऽ आधा चिन्ता स्वत समाप्त भए जाइत अछि
हँ कार्यालय पहुँचला पर हम देखलु जे बहुत लोक अलग अलग काज लेल अपन अपन आवेदन आ दस्तावेज लैके कतार मे ठाड़ रहल छलै
बिल्कुल सरकारी कार्यालयमे प्रतिदिन हजारो लोक विभिन्न सेवाक लेल अबैत छथि एहि कारण धैर्य रखना बहुत आवश्यक होइत छै
हँ हम पहिने जानकारी काउंटर पर गेलु अ विनम्रता पूर्वक पूछलू जे हमरा अपन कागज बनबाक लेल कोन कोन दस्तावेज आवश्यक पड़ल पड़त
ई बहुत नीक तरीका छी बिना जानकारी लेल आवेदन भरलास से बादमे अनावश्यक परेशानी भइ सकत अछि
बिलकुल कर्मचारी सब बहुत शान्ति पूर्वक आवश्यकता कागज सबक चुनि देलनि आ आवेदन पत्र भरबाक सही तरीका सेहो बुझली
हँ जखन अधिकारी ओ कर्मचारी सहजोगी स्वाभक होती त आम नागरिक काज बहुत सहज भैय जाइत अछि
आवेदन भरैत समय हम प्रत्येक जानकारी ध्यानपूर्वक लिखलु कियकि सरकारी अभिलेख मे गलती भेला बाद मे सुधार करब कठिन भए सकैत अछि
बिलकुल नाम जन्मदिन पता ओ अन्य विवरण सही सही लिखनाइ बहुत महत्वपूर्ण होइत अछि
बिलकुल तकर बाद हमसब दस्तावेज क्रमावत्र जमा कैलु आ अधिकारीसभ ओकर जाँच करैत आवश्यक जानकारी सब स्थापित कर ली
प्रक्रिया एहि लेल होइत अछि ताकि भविष्यमे कोनो प्रकारक विवाद या गलती उत्पन्न नहि हो
हाँ जाँच समाप्त भेला बाद हमरा एकटा रसीद देल गेल जाहि पर आवेदन संख्या लिखल छल
आवेदन संख्या सुरक्षित रखनाय बहुत आवश्यक होइत अछि कियेकि बाद मे ओहि से आवेदन स्थिति देखल जा सकैत अछि
हँ जखन हमर काज सफलतापूर्वक पूरा भेल गेल तखन हमरा बहुत सन्तोष भेल जे अपन प्रयाससँ स्वयं पूरा प्रक्रिया पूरा कय सकलु
एहन अनुभव व्यक्तिके आत्मनिर्भर बनबैत अछि ओ भविष्य मे सरकारी कार्यालय जाय से डर समाप्त होय जाइत अछि
बिलकुल एहि अनुभवसँ हमरा इहो सीख भेटल जे धैर्य विनम्र व्यवहार आ सही जानकारी रहला पर अधिकांश सरकारी काज बिना परेशानी पूरा भए सकत अछि
सही कहली जल्दबाजी करनिहार व्यक्ति अक्सर छोट छोट गलती कर बैसत छथि
हँ आब हँ जँ परिवारक कोनो सदस्य के सरकारी कार्यालय मे काज रहैत छथि तऽ हम हुनका आवश्यक प्रक्रिया सहज रूपसँ बुझा सकैत छी
ई बहुत सराहनीय बात अछि अपन अनुभव दोसर लोकसँ साझा चलला से समाजमे जागरूकता बढ़ैत अछि
बिल्कुल हमरा इहो बुझबामे आयल जे आजुक समय मे बहुत सरकारी सेवा ऑनलाइन सेहो उपलब्ध अछि जाहिसँ समय आ मेहनत दुनू बचैत अछि
हँ बिलकुल डिजिटल व्यवस्था से पारश्वदष्ठटा बढ़ल अछि ओ आम नागरिक सुविधा सेहो बहुत बढ़ल अछि
सही कहली पहिल बेर सरकारी कार्यालय मे बहुत जरूरी काज बनबाक अनुभव हमरा सिखलैक कि जेकि जानकारी धैर्य अनुशासन विनम्रता व्यवहार आ जिम्मेदारी भावना रहला पर कोनो काज कठिन नहि लगैत अछि बल्कि प्रत्येक अनुभव व्यक्ति के आरो जागरूक आत्मविश्वासी आ आत्मनिर्भर बनाबैत अछि
जी बिल्कुल जखन अहाँक आवेदन स्वीकार भए गेल तखन निश्चित रूपसँ मनमे एक प्रकारक सतोष ओ आत्मविश्वास उत्पन्न भएल होएत
बिलकुल कियेकि पहिने हमरा लगैत छल जे सरकारी कार्यालयक प्रक्रिया बहुत जटिल होयत ओ त स्वयं अनुभव करला बाद बुझला में आयल जे सही जानकारी आ धेर्य रहला पर प्रत्येक काज व्यवस्थित ढगसँ पूरा भए सकैत अछि
हँ बिल्कुल सच कहू त अधिकांश लोक केवल अफवाह सुनी के सरकारी कार्यालय आएहे से घबराइ छति जबकि वास्तविकता अक्सर ओतबा कठिन नहि होइत अच्छी
हँ एहि कारण हमरा लगैत अछि जे कोनो जानकारी दूसरा क बात सुनी के नही बल्कि स्वयं अनुभव के केयवा आधिकारिक स्रोत में प्राप्त करबाक प्रयास करबाक चाही
ई बहुत नीक सोच अछि सही जानकारी व्यक्ति के भ्रम से दूर रखैत अछि ओ निर्णय लेबय मे सहायता करैत अछि
कर्मचारी सब आवेदन जमा करबाक बाद हमरा बतौलनि जे निर्धारित समय बाद हम अपन आवेदनक स्थिति जाँची आ व्यवस आ आवश्यक भेला पर फेर कार्यालय आबी सकैत छि
ई व्यवस्था बहुत उपजयोगी अछि कियाकि एहि से नागरिक के बार बार अनावश्यक कार्यालय चक्कर नहीं लगबाइ पड़ेत अछि
बिलकुल आब बहुत सेवा ऑनलाइन सेहो उपलब्ध भय गेल अछि जाहिमे आवेदनक स्थिति मोबाइल या कम्प्यूटर सेहो देखल जा सकैत अछि
हँ बिल्कुल डिजिटल सेवाक सबस पैघ लाभ ई अछि जे समय पैसा ओ मेहनत तीनू बचैत अछि ओ प्रक्रिया सेहो पारदर्शी बनैत अछि
बिल्कुल हमरा ई अनुभव सेहो इहो बुझबामे आयल जे सरकारी कार्यालयमे जाहि समय सब आवश्यक दस्तावेज मूल प्रति या फोटोकॉपी दुनू सगं रखनाइ बहुत आवश्यक अछि
बिलकुल तैयारी पूर्ण रहला पर काज एके बेर मे पूरा होबाक सम्भावना बहुत बढ़ि जाइत अछि
हँ तेहि अनुभवक बाद हमरा एहसास भेल जे प्रत्येक नागरिक के अपन जागरूक जरूरी कागज समय पर बनाकेऽ सुरक्षित रखबाक आदत विकसित करबाक चाही
सही केहलियै बहुत बेर आवश्यक कागज समय पर तैयार नही रहला कारण छात्र कर्मचारी ओ आम नागरिक के अनावश्यक कठिनाइ सामना कर करिये पड़ैत अछि
बिलकुल हमरा इहो बुझलामे आयल जे सरकारी कर्मचारी सभसँ आदर पूर्वक आ विनम्र भाषा मे बात केरलासँ वातावरण बहुत सहज बनि जाइत अछि
हँ बिल्कुल मधुर व्यवहार स सदैव सकारात्मक परिणाम दैत अछि सम्बन्धिओ सम्बन्ध स्वत भेटत
हँ जखन हमर कागज तैयार भेल गेल आ हम ओकरा हाथ मे लेली तखन बहुत खुशी भेल कियाकि ई हमर स्वयंक प्रयाससँ पूरा भेल महत्वपूर्ण कागज छल
एहन क्षण व्यक्ति के अपन जिम्मेदारीक एहसास करबैत अछि ओ भविष्यमे स्वयं काज करबाक आत्मविश्वास सेहो बढ़बैत अछि
हँ आब जे हमरा कोनो मित्र व परिचय सरकारी कागज बनबाक विषय मे पुछलु तऽ हम हुनका पूरा प्रक्रिया धेर्य पूर्वक बुझा देैत छै
ई बहुत सराहनीय कार्ज छै अपन अनुभव दोसर लोक से साझा करनाइ सेहो एक प्रकारक सामाजिक सहजुक मानल जाइत अछि
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे विद्यालय आ महाविद्यालय मे से विद्यार्थी सबके सरकारी सेवा ह आवश्यक दस्तावेजक जानकारी देल गेल देल जाइ तो बहुत लाभ होयत
ई विचार वास्तव मे उपयोगी अछि समय पर सही जानकारी भेटेेला से युवा सब भविष्य्यक जिम्मेदारी लेल बेहतर ढंग स तैयार भई सकैत अछि
बिलकुल एहि अनुसँ हमरा आत्मनिर्भरता अनुशासन धेर्य आ जिम्मेदारीक महत्व बहुत गहराई से बुझ बुझबा मे आयल
बिल्कुल जीवनक एहन छोट छोट अनुभव भविष्यमे पेक पेक निर्णय लेबाक क्षमता विकसित करैत अछि
हँ आब हमरा सरकारी कार्यालय जायमे कोनो झिझक नहि होइत अछि। बल्कि हम आत्मविश्वासक संग आवश्यक प्रक्रिया पूरा करैत छी आ दोसर लोकक सेहो सहयोग करबाक प्रयास करैत छी
सही कहलियए जी पहली बार सरकारी कार्यालयमे जरूरी कागज बनबाक अनुभव केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहि बल्कि धेर्य जागरूकता, जिम्मेदारी आत्मनिर्भरता। सही जानकारी अनुशासन नागरिक ताबे आ आधुनिक व्यवस्थाके बुझबाक एहन अमूल्य अनुभव अछि। जे व्यक्तित्वके परिपक्व बनबैत अछि। ओ जीवनक प्रत्येक क्षेत्र मे आत्मविश्वासक संग अगा पड़भेर प्रण प्रदान करैत अछि
बिलकुल एहि अनुभवक बाद हमरा बुझबामे आयल जे कोनो सरकारी काज करबाक पहिने आवश्यक नियम आ प्रक्रिया बूझी लेनाइ सबसे बुद्धिमानी काज होइत छै
बिलकुल जी जो व्यक्ति आधिकारिक जानकारी पहिनी प्राप्त कर ले तोऽ ओकर समय मेहनत ओ अनावश्यक दौड़ धूप तीनू बचि जाइत अछि।
बिलकुल, पहिने हम सोचैत छलहुँ जे सरकारी कार्यालयमे बिना परि चय काज करब मे कठिन होइत मुदा स्वयं अनुभव कयला बाद। ई भ्रम पूर्ण रूपसे दूर भयऽ गेल।
ई बात बहुत लोक लेल प्रेरणादायक अछि, किएकी सही प्रक्रिया। अपनाओल जाइ तो प्रत्येक नागरिक समान अधिकारक संग अपन काज पूरा करा सकैत अछि
बिलकुल हमरा इहो देखबामे आयल जे बहुत लोक अधूरत दस्तावेज ले के ओ आबैत छथि जाहि कारण हुनका फेरसँ घर घूरी आवश्यक काज आर नहि पड़ै तऽ अछि
एही कारण हमेशा घर से निकलना पड़ी नहि आवश्यक कागज सूची एक बार अवश्यक